हँ कहियौ
नाश्ता सब भेलै कि नहि किछो
कहाँ भेलै हं
समय भए गेलौ कयऽ लेबऽ किछु
अहाँसभके भेलै नश्ता
हँ हँ हमर सबके नास्ता भए गेल छ
कि सब
लिट्टी समोसा रसगुल्ला लौंग लत्ता
कहियौ ई सुखमे अहाँ सब छै हमरा ई सुख कहिया मिलतै
मंगल रहै हमर सबके रहे व्रत मे रहिये भरि दिन
हँ तय दुआरे ई सुखम छै
भरि दिन बरतमे रहै छै तऽ किछु खायए पड़तै ने किछु खेबै तऽ बनबऽ पड़तै तऽ भूख लागल रहै छै तऽ बनेबै केना
हँ तऽ मंगल के जे व्रत मे रहे छियै दिन मे फलाहार सब की सब करै छिय
फलाहार नहि फलाहार नहि हमस
जल दै छियै
जल आ चाय चाय दू टाइम देलहुं बेसी से बेसी तीनो टाइम भए गेल
ओ तऽ चाय जे बनबैत हेबै तऽ ई सुूधेके दूध के बनबैत हेबै ने
सुधा अमृत अमूल गायके शुद्ध कतऽसँ मिलते रहै गाँव छियै
तऽ खरीदे क आनैत हेबै दूध
जी जी दूध खरीदे के आबै छै
ओ
इ महगाई में बुझै छै विद्यारथी आदमी सब के
तऽ ई दूध जे खरीद कऽ आबैत छै तऽ कते रुपे दै छै लीटर दूध
सत्तर रुपैये
ओ सत्तर
जी जी सर
एतऽ एतऽ तऽ पैंसठे छै
कोन सुधा क
सुध कऽ
ह तऽ अहाँ सब हाफ क्रीम लैत हेबय ने हम सब फुल क्रीम ले छी
फुल क्रीम छै पैंसठि हाफ क्रीम बुलु वला आबै छै ने हँ हँ
छ हाफ क्रीम गोल्ड गोल्ड हमस लै छियै गोल्ड जी जी जी
गोल्ड तऽ महग हेबे करे
आ तू जे बु्लू वला कहै छी बु्लू वला छियै कउ मिल्क शक्ति
हँ ओ तऽ कमेके आबै छै पचासे र
हँ ओ सस्ता आबै छै ओ कोनो क्रीम नहि छियै
ओ रसगुल्ला
हँ ओकर मिठाइ बढ़िआं बनै छै
एसपोन्ज
हँ हँ
और नौकरी के केहन तैयारी चलि रहल छै
तैयारी जोर शोर छै देखी भगवान के इच्छा रहतै तऽ एहि बेेर पार भए जेतै
सएह चलू भगवान करै
अपना भर तऽ लगले ने छियै तऽ
हँ कोशिश त अहाँ कय रहल छी आ देखिय सबटा भगवान के हाथ
सबटा हेतै कोनो सब समय पर हेतै धीरेजी नीचा में
किया अहाँ कत
हम छी छत पर धीरजजी अनुपम जी स लागल छै
हहय
हइ की
तऽ छतपर अहाँ जाइ छियै यौ हमरा रहैतमे तऽ नहि गेलियै एको दिना
ओहि समय में नै आयल रही बहुत कम आबै छै गर्मी तरमी बेसी रहल तऽ लाइन ताइन कटि गेल तहने
एखन बात करे के रहे तें दुआरे एलिये
ह बात करे घरी कनी शान्त छै न कहलिये कनी छते पर भए अबिये
हमहुँ अपन हॉटस्पॉट कनेक्ट छै तऽ घरे में अपन पड़ल छी कोच बनलै नबका हँ हँ
कथी से मतलब स्तूरा स छिलेलही की अथी से
मशीन से कटेलियै हन जीरो
कतऽ गाँवमे की बाजार में
गांवेए मे कटेलियै हन लल्लू सैलून में पूरा जीरो करेलियै हन लाइन आयल रहै ने
राहिले
दाढ़ी कहाँ छै
दाढ़ी दुनू के देखै छियै एकदम दाढ़ी मोछ सबटा ओनाही रखने
हमर त दाढ़ियो हमरा एक तऽ दाढ़ी छै ने ऊपर से दाढ़ी हम जीरो करेने छियै खाली एगो मोछ हमर छै हँ हमर खाली एगो मोछ आ ओकर ओ दाढ़ी सेटिंग करेने छै नहि बुझलियै ओर सबके कोच बनबेलीये दूटा
कोन मतलब पलायवला की ओ लकड़ी अथी कए
पलायवला
कते रुपया लागलो
टोटल अहाँके बुझियौ ने पच्चीस पड़ि गेलै पच्चीस ऊपरे किछु पड़लै लेकिन हम पच्चीस पच्चीस हजार दूगो छै
त इए ने होइ के चाही बड़का आदमी बड़का बात तोरा सब में के सकतेै हमरा सब एको गो चौकीओ न
छ फीट के एगो छै तऽ मतलब कमे छोटे साइज छै मतलब बुझियौ ने एगो चौकीस छोट एगो कोट
एगो रूम बला भेलै ने सेपरेट
हँ एगो रूम भेल
भेलय त आबकी चाही एगो रुम में एके गो न लागतै
हं ह
रूम के हिसाब सऽ बढ़िया छै भने बनवा लेलऽ नीक रहे छै
हँ हँ मजबुताइ पलाइ हाई क्वालिटी के
हँ पलाय त सब क्वालिटी के आबै छै मजबूते देने हेबही कि
त नै ओ कहलकै जे देखियौ जे जेहन छै ओहि हिसाबसँ देख कऽ अपन अ लए लिअ जे सब छ बढ़िआ रहै से दल पलायऽ
हँ
वाह वाह वाह वाह
तहन ओहोमे तोरा नै किछ भेलौ ओ घाटे लागि गेलौ ने
हँ हमरा घाटा अठारह सए रुपआ
म जे पलाय आनलिये तहिया स किछ भए
नहि ओ काज हम नहि ने करै छियै ओ एक रुपैया ओ काज
ई काज तऽ बढ़ियां आदत छौभाय ने करे छै
हँ ई काज हम नै करै छियै नहि मागे छियै ने हम लै छियै हमरा ई मारै वाला आदत
एहि सब स बचल छैऽ बहुत बढ़ियां आदत छ
हँ त ई सबके चक्कर में बहुत आब मान कऽ चलू एगारह सए रुपआ के लॉस लागलै घरे स ल लेलिय
ई दिमाग एल्लो एल्लो कत स दिमाग जे एहिपर ऑर्डर केलही
कहलकै कैश ऑन डिलिवरी छै एगारह गो छै एहिमे से अहाँके कट
के कहलकौ मतलब ऐड आबैत रहौ कि कतहु देखलीही केओ कह जे केओ नेने रहैे से पहले
एड आबै रहे एड मे टिपलियै त ओकर वाट्सप कॉंटैक्ट नंबर ओहि पर एवलेबल दिस आइटम किछो के के रहे त ओहि पर टिप दिय दिस दैट
व्हाट्सऐप व्हाट्सऐपस ऑर्डर केलही आ पेमेन्ट
पेमेन्ट त कैश
ओ सामान लएके एलौ तऽ पहिले फाड़िक के देख लेती रहै ने
राम नारायण नहि फारअ दैत रहए
किए
कहैमे हाथी हुए घोड़ा हुएै हम हम पहिले साइन करबै तहन हम देब
आ रुपआ देलाके बाद फाईड़ सकय छियै
हँ मतलब अहाँ साइन कए दियौ अहाँ रिसीव क लेलियैतहन फाड़ू
तऽ तखने कहतीही हम नै लेब अहाँ लए क जाउ
कहलियै तऽ नहि कहलकै हम
सब अलग अलग कलर छ कि एके कलर छ
दूगो तीनगो कारी छै और सब अलग अलग कलर
कपड़ा साफे प नहि छै पहिरे बला की
स्पोर्ट वला नहि आबै या दू सए रुपआ मे जे ठेला सब पर दैय या
घरो सब पर नै लोक जा सकै ह ओकरा ओहि कपड़ा के लोक घरो सब पर नै यूज कए सकैयऽ
घर पर तऽ कय सकै यूज
कि आब घुरबै वाला प्रोसेस की भेल
घुड़बै वला प्रोसेस में गेल रहियै तऽ कहलकै जे हम रिटर्न तऽ कए देब लेकिन पैसा केना आयत कि नहि आयत तकर
ऐं रे तोहन कोना भेलय रिटाएर करनाय
हँ किया तऽ ओकरे हम ऑनलाइन की कहलियए
रिटर्न तऽ ओ नहि भेलै भाइ अहाँ सामान लिअ रुपया दूने तीनने पाँच दिन मे हमरा दए दिअ जे ओकर प्रोसेस लागते रहे प्रोसेसिंग जे अथी छै से काईट
हँ से पुछलियै रहय तऽ कहलकय नऽ गेल रहिये पोस्ट ऑफिस
तहन ई सब धांधली बतिया रहल छै ई सब एनाही हेबे कर छै हम एक बेर दू साल पहिले मंगे रहे धीरज सत्ररह सए मे दूगो शऽट एगो टीसट
तऽ अहाँके ई इंडिया पोस्ट द्वारा थोड़े आयल हैत
इंडिया पोस्ट नहि फेसबुक सब या इंस्टा पर नहि आबै छौ बीच बीचमे एडसभ
हँ हँ
ओहिस मंगेने रहिये तू कपड़ा एक त पूरा नया नहि रहै यूज कयल कपड़ा रह जे ने अथ ए टी एम सब मे जे रहै छौ दफेदार अथी सब
हँ हँ
ओकर वला एगो
उ वाचमैन वला सएह
हमसभ ककरो कहबो नहि केलियै समामान ओनाहि राखि देलियै ककरो नहि कहलिय आइ तोरा पहिल पहिल दिन तोरा लग बाजि रहल छी
काल्हि हमरा धीरजो कहने रहै ई बात
ओह आब बाजै छी मतलब हमरा लाग हम सब पटना आयल रहियै एक साल के बाद घट ना छै
हँ
लाज से ककरो नहि कहलिये कहलिये सब की कहते जे पढ़ल लिखल एकरा सब ठईक लेलकय
ह ह ह ह ओकरा मारलहु किया ने पकड़ि कऽ
ओसभ समान एनाहिए फाड़ऽ नै ने दै छै ओ तऽ आओर डिलेवरीवला रहै ओ सब पूरा पेमेंट रहै छै
कैश ऑन डिलिवरी तऽ ओकर तऽ अहाँ तऽ पहिलेए कए दने रहियै पे
हँ हमसब पहिले पेमेंट केने रहियै पहिलयो नहियो करतीये तइयो त पेमेंट लईये लैत रहय पेमेंट लेला के बाद समान दय छै
हँ से पहिले तऽ बहुत एहनो रहे छै ने पहिले अगर क देलियै तऽ ओ आब अहाँके सामानो नहि देत पै सुल
हँ एनो होेबे करै छै बहुत सुदर्शन केलकैरी सुदर्शनर्रेलक अपना माल ले
हँ
एहि बीच के घटना छै साड़ी या किछो
हँ हमरा लग नहि बाजले
ह त एगो रुपआ काटि लेलकै नहि देलकै
कतेक काटलक
से दू हजार के आसपास के सामान
ओकरा लेल तऽ किछु नहि भेल
तैयो भेलै कतबो छै दू हजार कम रुपआ थोड़े छै
महाराज एते खर्चा करै छै त विकास सब और चूना विकास तऽ खाली कहत अरे ऑर्डर दही एकदम हना तऽ बुझियौ ने एक दिन मे छओ सए सात सए रुपआ बिल बनै छै
ओकरा चाह ओहने आदमी छै ओकरा जथे कहबिही ने मतलब ओकर बड़ाई कर भी होत हो
पे
खाली यगो मोन रहैके चाही
हँ
मोहन रहत त लुटैत
कहले यौ एक हजार रुपआ दिअ कहलकै की बंटी कहतौ ने तहन दे हम कहलैय की जेब हँ हम कहलियै कि जो एहन रुपैआ कहलकै बंटी कहतौ तहने दए देबौ रुप या एक बेर बंटी मैसेज कर त दए दे हम कहलियै तहन एहन नमबरीक छी तहन हम बटीय से लए लेबै रुपैआ
ओ न छै कह कभी रतो द देत एड छै जे
हँ कहलियै ई लौ विकास ओहि दिन मंगैत रहै ने रुपैआ हँ कहलियै एक हजार दियौ एखनो ओकरा लगमे हमरे दू सए दस रुपया चढ़ल छै
ओ तऽ जानिक रखने हेतो
हँ आब माँगिय केना आग एके बेर माँंगबै आब एक हजार रुपैआ
हँ चरा रह दी ने पच पचतौ एक हजार दियौ
हँ आब एतै ने गेला शनि देेव तऽ ओर दू चारि साट दए देबै
एखन तक राखिते छै की ह
नै एगो डिब्बा आनने रहियै तऽ ओ घाटा ताटा सेहो लागि गेलै ई महीना बहुत खराब बीत रहल ठीक
पैसा आ छै अभी तीन गुना तो ह तीन गोबिका
छ गो
त हँ
तीनगो अपने खै घाटा नहि लाग
तीन गो हम खेलिय उ
तीन गो अपने खब तऽ घटा लगबे ने करतौ रे
एगो एगो गोरको लए लेलकै ओ ओहि
ओहिना फ्रीम
हँ